हेलो नमस्कार हँ नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै।
कहलिय हम सोचैत हमरो भी सभ ठीक छै। काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे सभसे महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा दोसर लोक से नहि बल्कि अपन कलहि के स्वरूप से होइत छै। किया कि असली विकाश तखन होइत छै। जखन व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं के बेहतर बनाय के प्रयास करैत अछि
बिल्कुल बिल्कुल क्यकि जे व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक छोट सुधार सेहो करैत अछि। तऽ समयक संग ओ सुधार एक पैघ परिवर्तनक रूप धारण कऽ लैत अछि।
सच कहू तो बहुत लोग सफल होइ चाहैत छथि। मुदा स्वयं के बदलबाक कठिन प्रक्रिया से गुजारै लेल नहि रहैत होइत अछि।
बिल्कुल जब आत्मविश्वास विकास अर्थ होइत अछि। अपनने कमजोरी कऽ पहचानय आ ओकर धीरे धीरे सुधारबाक प्रयास करनाइ
हमरा लागैत अछि जे आत्मविकास पहिल चरण आत्मजागरूकता होइत अछि। क्यूंकि जखन धरी व्यक्ति अपन स्थिति नहि बुझत। तखन धरि सुधार सम्भव नहि अछि।
बिलकुल ह एहि लेल समय समय पर स्वयंसँ प्रश्न करनाइ बहुत जरूरी होइत अछि जे हम कोना दिशामे जा रहल छी।
काल्हि हम पढ़लहु जे सफल लोकसभ नियमित रूपसँ पुस्तक पढ़बाक आदत राखैत छथि।
हँ किया कि पुस्तक केवल जानकारी नहि दैत छथि। बल्कि सोझबाक तरीका सेहो बदली देैत अछि
सच कहू तो बहुत लोग मोबाइल पर घंटो समय बिताबैत छथि मुदा अपन ज्ञान बढ़ए लेल समय नहि निकाल छथि।
हू ई एक पैघ सम समस्या छै किएकि समयके निवेश जतेक ज्ञानमे होय भविष्यमे ओतेक मजबूत बनत
हमरा लागैत अछि जे आत्मा अनुशासन आत्मा विकास सबस महत्वपूर्ण गुण सब मे से एक अछि
बिल्कुल कियाकि प्रेरणा हर दिन नही रहत छी। मुदा अनुशासन व्यक्ति के निरन्तर आगे बढ़ा रहैत अछि
कली हम देखलहु जे बहुत सफल लोक जल्दी उठबाक आदत राखैत छथि
हँ कियकि सुबहक समय मन शांत रहैत अछी आ सिखबाक तथा योजना बनाबे लेल उपयुक्त मानल जायइत अछि
सच कह तऽ आत्मविकाश सेहो आत्मविकाश महत्वपूर्ण हिस्सा अछि
हू बिल्कुल मुदा असल अनात्मविश्वास विकास केवल सोच से नहि बल्कि तैयारी सऽ अनुभव सब पेदा होइत अछि
हमरा लगैत अछी जे असफलता से डरबाक बजाय ओकरासँ सिखबाके आदत विकसित करबाक चाही
हँ कियाकि प्रत्येक असफलता व्यक्ति के किछु महत्व पूर्ण सिख के जाइत अछि
काल्हि हम पढ़लहुँ जे सफल व्यक्ति सिखाायइत कम आ समाधान पर बेसी ध्यान दैत छथि
हँ ई बहुत महत्वपूर्ण बात अछि किया कि समस्या पर रोबाकबाक बजाय समधान खोजनिहार लोक तेजी से आगे बढ़ेत अछि
सच कहू तो आत्मविकास एक दिनक परिक्रिया नहि बल्कि जीवन भरि चलनिहार यात्रा छै
हँ बिल्कुल ककि मनुष्य हमेशा किछु नया सीखि सकैत अछि आ स्वयंके बेहतर बना सकैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे व्यक्ति प्रतिदिन सिखबा सोचब आ सुधारबाक आदत बना लेत ओकर जीवनक दिशा बदलि सकैत अछि
हँ कियकि छोट छोट सकारात्मक आदत सब समक सान अाधारण परिणाम दैत अछी
सहि कलिय है आत्मविकाश जीवनक सबसँे महत्वपूर्ण निवेश अछि किया की धान पद आ प्रसिद्ध समयक सङग बदल सकैत अछि मुदा ज्ञान चरित्र अनुशासन आत्मविश्वास आ निरन्तर सिखबाक क्षमता एहन सम्पतति अ जे व्यक्ति के जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे सफलता सम्मान आ सन्तोष प्रदान करैत अछि
हू बिल्कुल बिल्कुल काल्हि हम सोचे छलू जे अधिकांश लोक अपन जीवन बदले चाहै छथि मुदा ओ अपन दैनिक आदत बदलबाक महत्व के पूरे तरह नहि बुझैत पाबै छथि
बिल्कुल क्यूंकि जीवन अचानक नहि बदलैत अछि बल्कि- की रोज रोज दोहराओल गेल छोट छोट आदत सब मिली के भव्य निर्माण करैत अछि
सच कहुं तऽ जँ कोनो व्यक्ति प्रतिदिन केवल एक घण्टा सीखबाक पढ़बाक आ अन्य कौशल सुधारबाक मे लागब तऽ बहुत वर्ष बाद ओकर स्तर सामान्य लोकसँ बहुत अलग भऽ सकैत अछि
हाँ क्यूंकि समयक संङ्ग छोट प्रयास सब जमा होइत रहैत अछि आ अंत मे बहुत पैघ परिणाम उत्पन्न करैत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे आत्मविकासक सभसँ पैघ दुश्मन टाल मटोल करबाक आदत होइत अछि
बिल्कुल कियाकी जखन व्यक्ति आवश्यक कार्य के बार बार लेल छोड़ैत अछि तखन ओकर प्रगति रुकि जाइत अछि
हँ काल्हिहे हम पढ़लूँ जे सफल लोक सब अपन समयके बहुत सोचि समझिके उपयोग करैत छथि
ई सही बात अछि क्यूंकि की समय एक मात्र एहन सम्पति अछि जे खर्च भेला बाद वापस नहि आबैत अछि
हूँ सच कहू तऽ बहुत लोक अवसरक प्रतीक्षा करैत रहैत छथि मुदा सफल लोक स्वयं अवसर निर्माण करबाक प्रयास करैत छथि
हाँ क्यूंकि केवल प्रतीक्षा करनाय पर्याप्त नहि होयत पहल करनाइ सेहो जरूरी होइत अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा लएके तऽ छै जे आत्मविकास लेल सकारात्मक वातावरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
बिल्कुल क्यूंकि व्यक्ति धीरे धीरे ओहि वातावरणक प्रभाव ग्रहण लगैत अछि जाहि मे ओ रहैत अछि
काल्हि हम देखलू जे जिज्ञासु लोकसभक हमेशा प्रश्न पूछैत छथि आ नया चीज सीखबाक प्रयास करैत छथि
हाँ आ नया एहि जिज्ञासा अनेखी के लगातार विकसित होइ मे मदद करैैत अछी
हँ सच कहुं तो आत्मविकासक अर्थ केवल आर्थिक सफलता प्राप्त केनाइ नहि होइत अछि
बिल्कुल एकर अर्थ मानसिक बौद्धिक भावनात्मक आ नैतिक रूपसँ सेहो मजबूत बनायन होइत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे आलोचनासँ घबराबक बजाय ओकरासँ सीखबाक आदत विकसित करबाक चाही
हँ क्याकि कईबार दोसराक प्रतिक्रिया हमरा अपन कमजोरी देखायबमे सहायता करैत अछि
बिल्कुल काल्हि हम पढ़लू जे लक्ष्य बिना जीवन अक्सर दिशाहीन भए जाइत अछि
बिल्कुल ई बात सही एकदम सही कहलियै क्याकि स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति के प्रेरणा आ दिशा दोनो प्रदान करैत अछि
बिल्कुल सच कहू तो आत्मविश्वासक यात्रा मे धेर्य बहुत जरुरी अछी कियाकि परिणाम हमेशा तुरन्त नहि दिखाई देैत अछी
बिल्कुल मुदा जे व्यक्ति लगातार प्रयास करैत रहै समय अवश्य ओकर मेहनतक फल देत अछि
हँ हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक व्यक्ति अपन वर्तमान स्थितिमे बेहतर बनि सकैत अछि जौ ईमानदारी से प्रयास करै
हँ क्यूकि विकासक संभावना प्रत्येक मनुष्यक भीतर मौजूत रहैत अछि
सही कहलियै आत्मविकास एक एहन सतत यात्रा अछि जाहिमे व्यक्ति अपन सोच आदत ज्ञान अनुशासन चरित्र आ कौशलके लगातार बेहतर बनाबैके प्रयास करैत अछी आ ई प्रक्रियाक धीरे धीरे ओकर व्यक्तित्व सफलता सम्मान आ जीवनक गुणवत्ताके असाधारण अस्तर पर पहुँचा सकैत अछि
कल्हि हम सोचैत छलु जे बहुत लोक अपन जीवनक परिस्थिति बदलबाक इच्छा राखैत छथि मुदा ओहि बात पर कम ध्यान दैत छथि जे परिस्थिति बदलवा से पहिने स्वयं के बदलायन आवश्यक होयइत अछि
बिल्कुल कियाकि जखन व्यक्ति अपन सोच व्यवहार आ आदत सबमे सुधार अनैत अछि तखन धीरे धीरे ओकर जीवनक परिणाम सेहों बदले लगैत अछि
हाँ जते आत्मविकास वास्तविक शुरुआत तखन होइत अछि जखन व्यक्ति अपन त्रुटि स्वीकार करबाक साहस जुटाबैत अछि
बिल्कुल हमरा लगै तऽ अछी जे आत्मनियंन्त्रण एक एहन गुण अछि जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे सफलता प्राप्त करबाक सहायता करत अछि बस
बिल्कुल कली हम पढ़लु जे सफल लोक सब कठिन काम पहिने पूरा करबाक आदत राखैत छथि ताकि महत्वपूर्ण कार्य अधूरा नही रहै
हू ई बहुत उपयोगी आदत अछी कियाकी कठिन कार्य टालस तनाव बरैत अछी आ प्रगति कम होइत अछी
बिल्कुल कल्हि हम देखलु जे बहुत लोको आलोचना सुनैत नाराज जाइत छथि
हँ मलब बुद्धिमान व्यक्ति आलोचना मे छिपल सीख के खोजबाक प्रयास करैतऽ छथि
सच कहु तो आत्मविकास लेल धैर्य आ निरंतरता दोनो आवश्यक अछि
बिलकुल कीयाकि एक दू दिनक प्रयास से कोनो पैघ बदलाव सम्भव नै होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्तिके समय समयपर अपन प्रगतिके सीमीक्षा करबाक चाही
हँ कियकि समीक्षा स पता चलैत अछि जे हम सिख सही दिशामे बढ़ि रहल छी या नै
कलहि हम पढ़लु जे लिखबाक आदत सोच के स्पष्ट करबा मे सहायता करैत‌ अछी
हँ ई सही बात अछि किआकि लिखा लेल स विचार व्यवस्थित होयत अछि अ
मुदा ओहि समय पर हार माननाइ बिलकुल बिल्कुल मुदा ओहि समय पर हार माननाय ह नहि बलकि सीखी पूर्ण प्रयास करना सबस महत्वपूर्ण होइत अछि
हुॅं बिलकुल कियाकिमहान उपलब्धि सब अचानक नहि बल्कि हजारो छोट